हँ, गुजी गोर लगै छी।
ठीक छै बौआ, खुश रहू, ठीक छी?
हँ ठीक छी, कतय छलौं हैंऽ?
कतौ नैय, सुतल छलौं हैंऽ, दुपहरिया छलैयैऽ न? रौद केहेन छलैयैऽ, नै देख लियै, बौवो सुतल छलैयैऽ, हमहुँ सुतल छलौं हैंऽ दुनू गोटा।
हूम्म।
और अहाँके मोन ठीक भेल?
हँ मुन ठीक अइछ, हल्का लगैयैऽ।
अऽ और बौवा कि करै यैऽ?
बौवा दूध पीबैयैऽ, की करत? एकर काजे की छियै एखन? दूध भैर दिन दूध पीबैयैऽ।
आ घुमै छैत, और सब? कहियौ, घर में सब ठीक?
हँ-हँ, घर में सब ठीक अईछ।
अऽ। और काज सब भऽ रहल अई? खेनाई पिनाई की भेल रहैऽ?
खेनाइ पिनाइ भेल छलैऽ भात, दाईल आलू कटहर परवल आंठी सब के सब्जी बनल छल्लैऽ, सजमैन के भुजिया छल्लैऽ।
तहन स फेर चरौरी चीप्स सब तरल छल्लैऽ। सेहैऽ सब, अहॉं कहियौ की सब खेलौं हैंऽ?
हँ खेलौं हंऽ भात, दाईल, आलू परोड़ कटहल के तरकारी। रोटी और बौवा लैऽ हम
हम आलू परबल कटहर इज के स-अलावा किछ नैय बनै छै।
अखन कटहर के सीजन छ- छै नऽ तै कठहरे- कठहरे सब घर मे बनेै छै।
आठी बड नीक लागल कठहर के आठी।
नीक लागैया बौवा लेए खीर बनेने छेलौ हेँ। और कहू?
और सब ठीके अइछ।
आहाँ अपन बौआके दै छियै बाइली दूध?
नैय हम एखन नै दै छियै हम सब कहिया से शुरू केने रहियै।
ओ दै छियै?
नै- नै दै छियै आहाँसब कहियासँ शुरू केने रहियै से कहै छी?
आब तऽ बहुत लेट केने रहे से एक साल लगभग भऽ गेलै छ सात महीना आठ महीना भऽ गेलेै। तहन ओहोसँ लेट हमर अपने दूध होइ छेलै हे हमरा आलस आबै छेल्ला जे। जे एगु एखन होइते छै तऽ की दिय होइते छै तऽ की दियै। और इएहे भऽ गेलै बड़का समस्या बाद मे पीबे नै करेै बायली दूध। लेकिन छोट अइ तऽ एखने सऽ। तऽ देबै अखने सऽ अगर नै देबै तऽ बाद मे नै पीतै।
तऽ कोन दूध देलियै गाय के?
हँ गेय के देलियै।
डॉक्टर तऽ हमरा मना केलक कहलक एक साल तक अपन दूध दियऔ नेै- तऽ पाउडरवला दूध दियौ गेए के दूध नै देबै।
लेक्टोजन दै छलियै येए जहन भेल रहेै ने तहन हॉस्पिटल मे लेक्टोजन देने रहेै। तऽ ओ दलियै कनि लेक्टोजन। लेकिन एहिके बाद हमरा अपने दूध बहुत हुअ लागल। तऽ फेर जहन अपन दूध के कीया हम वेस्ट करबै जहन होइ छेलै ओते तऽ।
हँ तऽ तैयदुआरे हमहूँ नै दैय छीयै। पागल भऽ जाय छै हँ।
ताहिके बाद से सेरोलैक्स मंगबेलियै दलिया मंगवेलियै मतलब ओ तऽ छ महीन के बाद । अनपरासन करा देलियै तकर बाद लेकिन ओ नहि कहियो सेेरेलेक्स- खेलकेै और नै कहियो दलिया खेलकेै। सबकिछ फेकेले सबटा चीज मे कीड़ा फइड़ गेलै सब चीज फेेकेले ओ खेबे नै केलकै कहियो किछो। एखनो तक ओ हमरे दूध पीबै छै। और नूनगर तऽ किछ खेएबे नै करैछै। ओहो बाहर के सामान कनी मनी नुनगर खा लेत। तै तऽ खा लेतै नै तऽ नै हे खेतै।
हूँ।
अभि आदत लगेबै धीरे धीरे तऽ आब तऽ हम- गेए दूध नै अथि करै छै कियकि ओ गेए दूध पिबैे नै चाहेै छै। डायरी पर से महींसे के दूध अबै छै। ओहिमे हल्का पा- पातर कऽ दै छियै ओएह पिया दै छियै। दुध पीला ओकरा कते -कते दिन भऽ जाए छै सात, छ-छ दीन पाँच-पाँच दीन। कियाकि ओ इम्हरके चीज खेतै दूध दहि नैय खेतै। और जबरदस्त। ती दैय छीय तऽ जते पियबेै छियै ओकर चैर गुना उल्टी कऽ दै छै तऽ फेर। कोनो फायदा भेल । ते दुआरे और वौआ के बोखार कम भेल काल्हि जे सूइ पड़ल रहै?
हँ हँ कम भेल।
ओ एखन ठीक छथि?
हँ एखन ठीक ऐ बौआ।
ह काज सब चलि रहल छै बर कतऽ छैथ? बड़ कतऽ छथि?
बर कतऽ रहतैथ? अखने गेलैथ ह बाहरे।
ओ मन लागै छैन?
मून की लगतनि तहेन तऽ लगबये
हँ ओहि स थोड़े होइत छै मोन लगाबऽ पड़ैत छै ने की करथिन। कतहु घुमै फिरै लए नहि जाइ छी राजनगर सब दिस?
नहि एखन कहाँ गेलो हें सुनलियै बड़ सुंदर एकटा मंदिर बनले ये।
कतऽ?
ओतय छै की नाम छै? ओथी जे अई जयनगर। जयनगर जे आई तुतही बनले बड़सु कोन दन मंदिर छै कोन भगवान के छनि से नहि पता लेकिन उम्हरे छै बड़ सुन्दर साउथ मे जेहने रहैया मन्दिर सब तेहने रहै छै। तेहने मन्दिर छै।
तब तऽ एक बेर घुमे आयब मदिर, बनल अई त।
हँ।
कियकि ओएह सब में तऽ घूमे में नीक लागे छै मंदिर मेला ठेला अनदिना लोक थोड़े कतहु जाइ छै?
गेल छियै कि उच्चैठ भगव ती।
हँ गेल छी बड नीक स्थान छै।
ऊं हम नहि गेल छियै बुछिली कि नहि कते हमर नानद सब गेल छलखिन हे। होइ छलै तऽ चलि जायब चलि जायब बड़ नीक छै मंन्दिर। हम कहलिय हँ चलि जेबै कहियो देखै छियै।
ओ। हमरा तऽ गेल छियै हम दू तीन बेर गेल छियै उच्चैठ भगवती ओकर मेन गेट जे छै सेहो देखे में बड सुंदर छै माछे के बनल छै मेन गेट। ठ त अंन्दर घुसबे त और एकदम पेग स्थान छै बहुत निक छै।
ओ त सेह छै। तब कहलथि ओ जे जायब त बड़ नीक मंदिर छै हमसभ गेल छलियै।
हम्म।
बड़ नीक लागल सब चीज बड़ नीक छै मेलो ठेला लागल रहे छै कहाँ देन।
हरदम हरदम लगले रहै छै मेला होटल। जेना दुर्गा पूजा सब के मेला होइया ओनाहे मेला नीक नीक अथी काली मंदिर पर नै रहै छै मधुबनी काली मंदिर पर ओहिना मेला फेर होटल सब रहै छै जे खेबै छोला भटोरा खेबै जे सब जते चीज खेबै।
कहादन काऽली मन्दिर के जे छलैया अथीऽ सेल जना लाल दोकान सब सेसब उजैर कऽ आ नया दुोकान सब बना देलक्- कैये। रोड जे एते जाम नय रहै छलै
ओ नबका मधुबनी के अथी जे विधायक छथिन ओ ओ शायद ओहेऽ दिश स कियो ल लेने रहैऽ ओस पूरा बेच देने रहथिन उत पूरा खाली करबा देने रहथिन बहुत दिन भ गेलै खाली करबेला आ तइके बाद फेर द देलखिन। मतलब परमिशन जे लगा सकै छीै दुकान। त फेरसँ लागय छै आब दुकान।
नइ त गे घर बना क देलखिनहें। ओ जे एकदम रोड के चिपका- चिपका रहय छलै तेना नय कनि हटा- हटा क रूम भा- बनाके देलखिनहें ओक्कर भाड़ा लेथिन बुझलियैऽ।
ओ तहन त नीके केलखिन किऐकि एक बेर जे आइग लाइग गेल रहय कपड़ा वला दुकान पर कत्ते के नुकसान भेलैय बेचारा के तय दुआरे। अहाँ मधुबनी नय जैब अखन?
हम एखन की करऽ जैब? छोट बच्चा अय देखियौ मोन देखेते तऽ डॉक्टर लग जेबैय। लेकिन छोट बच्चा छै। की कर जैऽब।
ओ।
जेबैय अगर मधुबनी आब, तऽ सोचने छियै उचैठ भगवती जेबैय।
हँ चैइल जैब। बड्ड नीक अथी छै। घुइम ली भगवान के अस् थान कत्तौ खराब होइ छै?
नय।
एकटा अपने सब के देवी स्थान अय दूर में अय लेकिन कत्ते आनंद आबय छै ओतऽ जे जाय
वाह बड्ड शांति बड्डश- शांति। ओहन शांति कत्तौ। ओतऽ जेबय लगबे नय करत कि हँ कत्त ऐल छी? जहन कि एतऽ पता अय किछ्छ नय छय। अहाँ सब गेल छियै? ओतऽकिछ दिन छय, ओतऽ खाली एकटा गाछ छै गाछ तरमे भगवान के अथी महि मन्नत मैंग एत्त जना होइ छै। भगवत्ती सब जना गड़ाइ छै तेनाही हँ-कत्ते साफ, सुथरा, सुकून गाछ, वृक्ष एकदम बन मे छथिन।
हँ- तैं ने बड्ड नीक लगै छै। अनदिनो जेभी तऽ नीक लागत।
ओ दुर्गा पूजा हेतैय ने ओतऽ?
ओत तऽ चैती दुर्गा होइ छै, भऽ गेलै ने, चैतेमे होइ छै ने। आब अगले साल
हम तऽ अपना सबके हे दुर्गा जी के पूजा हैत। सुनलहुँ जे दुर्गा जी के मन्दिर बनत। की विच-? की भेलै? मंन्दिर बनत की नय?
और की सब करै छी? आं तीज के व्रत करै छी?
नै- नै हम नय करै छी। अहाँ करै छी?
नय हमरा सभके बुझयै नय होइ छै। हमसभ तैं दुआरे नय करैय छी।
हँ जे नय होइ छै से हमहूँ नय करब झूठ्ठो के ओ की परम्परा के उल्लंघन केनाय। देखियौ जेकरा सभके, अपना सभके बड चीज जे होय छै, जेकरा सबके नै होइ छै बाहर, ओ ई सब छै बाहर वाला सभ के, दोसर अथी सभके, आ अपना सभके तऽ बड पूजा पाठ हमरा सभके तीजके से अथि मे होय यऽ, मधुश्रावणी, पैंञ्चमी।
तैं नऽ अपना सभके अप्पन कोनो पाबैन कम होइए जे दोसर अथी के पाबैन करब इहो छै, सोहागेके पाबैन। कत्ते ठाम तऽ होइ छै लेकिन अपना सभके नै होइ छै तऽ नइ करब।
सभ ओतऽ अपने एत्ते रहै छै तऽ हुनकर दोसर के अपनेबै से कतऽ से हेतै।
हँ, तहि दुआरे नइ करै छियै। आओर सभ हँ आओर सभ बढ़िआं ऐ, आर अहाँके घरमे।
हँ, हमरो घर मे सभ बढ़ियें ऐछ। आब उठब, जाय छी हमहु। हँ उठ। उठै छियै आ उइठ कऽ देखै छियै कि केने छै?
आ बौआ तऽ आब बुझैत हैत बोलारे।
हूँ, बड बुझै छै। बड बुझै छै। कहिया ने उलटलै तेसरे महीना जहिया चढ़ले तैहिये उत-उलटलै, एक महीना भऽ गेलै उलटऽ ला।
हँ हमरो बौआ बड जल्दी उलटल छै, चऽलल कनि लेट से छे, ओहो कनि-मनि ओकरा मोन खराब भऽ जाय छलैए तैं। नै तऽ बहुत जल्दी, आब तऽ बौआ केते दिन के भऽ गेल अहाॅंके?
पाँच, चारि-पाँच महिना कऽ भऽ गेलैथ बौआ, चारि महिना
नै-नै चारि चालुए भेलै दस तारीख सॅं
अच्छा चारिम चहरबे केलय ये, पाँचम चहढ़ले यऽ ने। मार्चे मे भेल छलऽ नऽ, दस मार्च कऽ? तऽ अप्रील, मई, जून जुलाई, ई तऽ जुलाई ए नऽ तऽ चारि महीना पूरा भऽ गेलै नऽ बौआके।
पूरा केना भऽ गेलै यै, चलबे केलैया कि एह इहा छै।
चारि महिना के भऽ गेलै नऽ पूरे-पूरी, अभी चारिम चलि रहल छै नऽ, हम से कहि रहल छी।
हँ, चारिम चहैर गेलैए सएह तऽ हमहुँ कहै छी, चारिम दस तारीख केँ पुरि जेतै फेर पाँचीम स्टार्ट हेतै।
हँ चारिम चहैर गेल छै। हँ बौआके अन्नप्राशन करबेबै?
आब सोओ हम कि अन्नप्राशन करबौ ओतऽ सभचीज खाए लेलकै।
खा लेलकै, सबचीज।
सब चीज खाई छै, सब चीज के सब चटा देय छै। तऽ आब की अन्नप्राशन हेतय।
तैयो करा देबै, लोक करबै छै। आब ओ सभ ओ जवाना थोड़े छै। नीक कि लगैत रहै छै नऽ, ई सभ
हुॅं, से देखियौ आब की होइ छै।
के चटा दै छै। मना नै कऽरै छियै ककरो, नै चटबियौ।
उं मना-मानल जाइ छै कियो बैइसाबै छै, उठाबै छै।
तऽ नै एबै हम। ओनाहीं ओ छहो महिनासँ पहिले